हैलो।
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
किथां प्या ॻाल्हायो तां?
असां कटनीअ मां था ॻाल्हायूं, तहां?
असां जयपुर मां।
जी, जी, जी।
हा। आयव घुमण कॾह जयपुर।
न। न। मां कॾहिं आई न आहियां जयपुर।
जयपुर न आहिया तव्हां? ॿुधो त घणई हुदो जयपुर लाइ करे तव्हां।
जयपुर जे लाइ हाणे करंट में खाटू शाम जे करे त वधीक ॿुधूं ई था।
हा। हा। खाटूशाह जे सां वधीक थी वियो आहे।
खाटू श्याम जे वजह सा हाण। वधीक फेमस थी वियो आहे। त हाणे ॿुधो त आहे खोड़। अचो तव्हां आया आहियो कॾहिं कटनी।
न। न। मां त ख़ाली नालो ॿुधो आहे।
अच्छा। अच्छा। अच्छा जी। जी।
तव्‍हा अन मैरिड अहियाे छा अच्छा?
हा। हा।
तव्हांखे केतराे टाइम थियाे तव?
मूंखे पंज साल थी विया आहिनि शादीअ खे हिकु नंढी गुड़ीया आहे।
अच्छा। अच्छा। मूंखे त छवीह साल थी, विया आहिनि।
अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी, जी, ठीकु आहे न हुनमें छा?
हा। त तां खाटू शाम जी कॾहिं आया ई कोन अयाे मतलब?
जी। न, न। असां राधा स्वामी खे मञंदा आहियूं। हिन भॻवाननि में थोरी आस्था घटि आ।
अच्छा। अच्छा। हा, त राधा स्‍वामी हा। राधा स्‍वामी असी त मुंहिंजी भेण राधा स्वामी आहे। ऐं मुंहिंजे घोटे जा पेका मतिलब गोट जा नानाणा, बि सिॼा मतलब राधा स्वामी आहिनि जीअं।
हा। त घट हा। खोड़ घट मञदा आहिन। अच्छा, अच्छा।
पुरी पर असां मतिलबु गुर खे मञंदा आहियूं भॻवान। पाण, खे मञंदा सां
हो ता।
हा। छोकी असां त त हदा ई न मतलब बोज ईं। हा। असांजे माता जे मंदिर हुते असां आमेर में रहंदा। मुंहिंजा पेका आहिनि जीअं। त। ओमरे र्मे छा माता जो देवी जो मंदिर आहे। त हुते जा नवरात्र पोखींदा कंदा आहिनि ॾाढाे दूम दाम सां मल्हाइंदा आहिनि हुत ॾा हा। त हुते डाढी
अच्छा। अच्छा। हिते त खेरु हरे माधव जो वधीक आ। असां वटि त कटनीअ में।
अच्छा।
हिते जीअं हरेमाधव जन जी वरिसी बाबा जन जी वरिसी खोड़ बढ़िया सुठी मनाईंदाइन।
अच्छा- अच्छा हा हर शेह जाे पंहिंजो पांजो त भॻवान बि आहिनि माताऊं बि आहिनि त भई असां गुरू खे भई गुरू गुरू थी वेंदो। भॻवान त भई भॻवानु आहे जीअं त असां हा भॻवान खे मञंदा आहियूं माता खे
खाली आस्था त मां माता खे ई मञंदी आहियां।
अच्छा- अच्छा।
हा बट हिते त सावरे वारा कोई न मञंदा आहिनि।
अच्छा त पाे सावरन जे हिसाब हलणाे पवंदाे न व
हलणो पवंदो आ हा, ऐं रहणो ई तव ॾिसो, ब्यास त हा मां शादी करे आयमि त सभिनि खां पहिरियों मूंखे ब्यास ई वठी विया हुया।
अच्छा -अच्छा सुठी जॻह ब्यास बि सुठी जॻह मां वियल आहियां, शादी खां पहिरीं वई हुयसि मां इलाही टाइम थियो मूंखे वऐ,
अच्छा -अच्छा।
हा।
हा, असांजो वरी हे कि शादी थी आ या कुछ सुठो कमु तो थे, ॿार बचो थे तो त पहिरे असां ब्यास वठी वेंदायूं हिते, रीत तनि हा, उतां कजे हा,
गुरू जे द्वारे वञणो खपे न हा, असां बि जिअं आनंदपुरी न असां बि जीअं त मुंहिंजी मतलब वॾी धीअ आ हुनखे ॾाढो शौंक़ तस मतलबु ॾाढी प्रेमिन आयो आ जिअं गुरूअ जी, हुनखे बसि ॾियारी ईंदी कोन हुनखे पहिरीं महीनो खन पहिरीं बसि नचणु लॻंदी मूंखे आनंदपुर वञिणो आ आनंदपुर वञणो आहे, पो मुंहिंजे मतलबु पांजे ॾाॾी सां गॾु पांजे पापा खे वठी करे पो साल में ॿ दफ़ा वेंदी आहे, हा ॿ दफ़ा वेंदी आहे साल में आनंदपुर वें
खोड़ सुठी ॻाल् आ न।
हा, न त गुरू बि त ज़रूरी आ न जीअं हुनजी आस्था अथसि। त असां बि रोकींदा कोन आहियूं, वञ हा उहो त आहे। त गुरू जे बिना गत बि कोने हुजणो बि ज़रूरी आहे, हा।
ॿाहिरि त सब मोह माया आहे।
हा उहो त -उहो त आहे -आहे उहोइ त हुन मां त निकिरन ज़रूरी आहे न निक निकरी कोन ता सघूं न हुनमें फासी ता वञू न पूरी तरह सां, हा। तव्हांजे घर में केरु केरु तव? मौसम फ़िलहाल त बारिश जो मौसम ठहियो पियो आहे, केॾी महिल पइजी ती सघे बारिश, हा बारिश ती पए हिअंर त, हा मौसम ठयो पियो आहे।
असां वटि त चालू ई आ बारिश,
हा मौसम त आहे न इय मई जो इय जून जुलाई त परेशान कंदी आ न। जून में गर्मी पवंदी आ, जुलाई अगस्त बरसाति पवंदी आ वरी पो, भॻवान सिस्टम सॼा ठाहे रखिया आहिनि, कहिड़े महीने में छा आहे गर्मी पवणी आये, कहिड़े में सर्दी पवणी आहे, कहिड़े में बरसाति पवड़ी आहे।
हा।
सब फिक्स आहे हर शइ अउं ज़रूरी बि आहे। हलो हलो- हा आवाज़ -आवाज़ कटजी वी। हलो, हा -हा अचे ती आवाज़ अचे ती। अचे ती आवाज़।
हा हा
नटवली बैेच मां अ
हलो
हलो हलो हलो हा आवाज़ अचेव थी आंटी? मुंजी गुॾी त न प्ले में थोड़ो नंढी आह, प्ले में थी वञे टिन साल जी आ।
अच्छा, तीन साल जी आ।
हा, तीन साल जी आ, तव्हांजा ॿार आंटी?
अ्च्, छा मुंजी त वॾी आ धी अ, हिकु वीहें साले जी आ, हिकु टेवीह साल जी आ, वॾा आहिन ॿार। छोकिरियूं आहिन ॿई मूंखे।
अ्छा अच्छा- अच्छा, सही आ।
हा, हाणे अचो खाटू श्याम जी घुमी वंञो बढ़िया जॻह थव खाटू श्याम जी।
हा ॿुधो त आंटी खोड़ आ, लेकिन एक्चुअली मुंहिंजे हस्बैंड जी आस्था भगवान में ॿुधायांसि न घटा खोड़ त पसंदि ई न कंदा आहिन हेड़े, ऐं मेन छा हिन सब एरिया में हू, वी आई पी थी वियो आ, मतिलबु ॿियनि माण्हुनि खे हे कुछ सम्झंदा ई न आहिनि, वी आई पी खे वधीक मतिलबु सुठे सां दर्शन थींदा आहिन, असांखे धक्का ॾींदा आहिन।
न- न दर्शन त थी विया, सब वया, दर्शन त थी वया अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, मतलबु दर्शन त सभिनी खे थींदो आ, ॾिसो
बि
बाबा जो पर्व ईंदो आ न, माण्हू ईंदो आहिन हुते जींअं भॻवान असांखे कीअं थो ॿुधाइंदो हुते वरी पो? पाण पहुची वेंदा सीं, हाणे असांजी जयपुर जे जयपुर में असीं घर खां अधु मा ॾेढ कलाकु पर परे आ पंध जीअं त असां विया हुआसीं घट में घट पंज साल पहिरीं विया हुआसीं शायदि।
अच्छा अच्छा
ऐं उन बि बाए चांस मौक़ो हा मौक़ो ठही वियो जीअं असांजी मतिलब कि रहंदी आहे? वदना में रहंदी आहे। उतां मतलबु घुमण लाए कॾहिं त हुन चंयई मूंखे वंञिणो आहे। खाटू श्याम जी वञिणो आहे त पो हुन सां गॾु पो असां बि वियासीं, त ईअं बैठे बिठाए त मौक़ो मिली वियो जीअं, अचानक सां प्रोग्राम ठही वियो असांजो, कोई हो दिमाग़ में कुछु हो ई कोन, ईअं ई प्रोग्राम ठही वियो, त उ
न त, हो हूअं ई थींदो आ, पाण घुराए थो प्यो उ त। कटनी फेमस ई हरे माधव बाबा जी जे करे आ, ॿाहिरां जा माण्हू हिते ईंदा आहिन असां हुते जा हूं त कॾी वेई न आयां मां।
अच्छा! ईअं ई थींदो आहे।
हा, अंउ ॿाहिर जा माण्हू सब ईंदा आहिन।
हा त जिंअ आमेर में जे असांजे भई हुते आए न मतिलबु कोई मिठाई जी दुकान आहे जीअं असांजे मुंहिंजे पेकन में भेजणी आए त हुते त हुते जी बूंदी ॾाढी, बूंदी ॾाढी मशहूरु आहे, जीअं माए जी मिठाई थींदी आ। उहा ॾाढी मशहूर आहे जीअं त भई उ प्रसाद में उहो ई चढ़ंदो आ, हिते माता खे हो च़ंङदो आहे प्रशाद जीअं, हांणे नवरातन में माण्हू दुनिया जहान जा माण्हू हुते वेंदा आहिन द ॻाल्हाए करेे गूंजी वठी करे प्रशाद चाढ़ाई ईंदा आहिन माता खे जीअं, अंउ मुंहिंजा भाव त पाण नव ॾींहं नव जा थींन्दा आहिन न, पाण वेंदा ई कोन आइन माता दर्शन करण लाइ करे, मां पाण चवंदी आहियां पासे- पासे में वेठा आहियो। सॼे टाइम ई कोन थो मिले सुबु ॼो चईं बजे उथूं पंजे बजे दुकान खोलूं रात जो ॾहे था थी वञन थकॼि था पंयु। असां वञे त वञी कोन सघंदा आयूं ऐं माणूअलाए कैड़े-कैड़े हा। परयां-परयां अची करे माणू ख़ास करे दर्शन करंद करे वेंदा आयन।
त उओई आ न बुलाबो आ न वॾी चीज़ त।
उयो त आये सही ॻाल आये।
जेम्स वैसे ॿि थोरो घट ई रखंदा आयन सभन में इंट्र्स्ट। हिनं खे बस सिंधी जेंट्स आयन त वैस ॿि हिनन खे बस पैंजो बिज़नेस करणो थन पैरै त।
पांजे त सिंधियन में त बिज़नेस ई थींदो आए जीअं भई छोकरा थोरा वॾा थियन था जीअं ऐं बिज़नस में। भई पढ़ाई खां अॻ में वञन था त पो हुनन खां पढ़ाई वधीक थेए ई कोन। थी हिक जेके लालच थेती न पैसे ॼी पो उयो पढ़ी कोन था सघन। ह ॾिसो कमाइण ॼी हा कमाइण जी उमर त ज़िंदगी सॼी पई आये है ना?
हो- ई हा-हा न लेकिन फिर ॿि
वई न पोइ पढ़ाई कोन थी थिए पई त टाइम सां पढ़ाई कराएजे ॿारन खे उहा ज़रूरी आए छोकी ॾिसो अॻयां ॿि बिज़नस कंदा तॾे ॿि कम त
हा पढ़ाई त ज़र खोड़ कर
हिकड़ो टाइम थींदो हा हिकड़ो टाइम थींदो आ पढ़ाई ॼो। हुने उमर सां पढ़ाई थी वञे त बढ़िया। बाक़ी बिज़नस में अॻे वियाली न माणू पो हुन मां ॿायर कोन था निकरी सघन ॼे।
न लेकिन सिंधी
खैर पांजे त सिंधिन ॼा भई सिंधी माणू पांजे मेहनती थींदा आयन कुझ ॿि कंदा त पैंजो कम कंदा भले नंढो कन चाये वॾो कन पर कंदा पांजो कम आयन। त मुंजा ॿार जें स्कूल में पढ़ंदा आयन जीअं त हुनन खे पढ़ण मतलब हिक ॿई हिनन जे सर चई पे बोला एक बात है त भई असां भई कॾे भई कोई बिखारी कोन ॾिठो आये सिंधी। पांजे सिंधी में कोई बिखारी न हूंदो थव। बीख न मांगींदा कॾे कैंजे अॻया हथ न पसाईंदा जीअं। छोकी पांजा सॿ आयन मेहनती मेहनती माणू त पंहिंजी मेहनत। चयंदा भले वधीक न भ वॾो बिज़नेस न कंदा नंढो बिज़नेस कंदा। हा ऐं बिज़नस में वधीक हलंदो ॿि थन जीअं भई वधीक न त पैंजो खणी दाल पकवान जो थेलो लॻाईंदा हा हा भई वधीक नथो न असां भले ॿ सौ रुपया कढूं पर पांजी मेहनत सां कढूं थींएं।
पैंजी मेहनत सां कढु हा सही ॻाल आ कैंजो मोहताजी न थियुं।
लॻइन हा भले छोला भटू जो ठेलो लॻाइन कुझ ॿि लॻाइन पर मेहनत पांॼी कंदा आयन। त सहित्य बोमल हा सर ई ईअं पयो चए न भई मूंखे एॾी उमर थी आये मतलब अॼ मां घट में घट सठसाल ॼो थी वया ॿारन खे चए पयो पर मां कॾे ज़िंदगी में अॼ त कोई भिखाई कोन ॾिठो आ सिंधी भिखाई कोन ॾिठो आये जीअं।
न सिंधी जेका घट पैसे वारा थवञ हुनन खे त अञा वधीक वधीक थव थोरो सेल्फ हिनजो। की असां कंहिं साम्हूं न झुकंदाासीं खुदाारी हा अञा वधीक खुदाारी। पैसे वारे में छो ॿि हिक दफ़ो झुकी वेंदो आ लेकिन ग़रीब माणू त अञा न झुकंदो। तथव
न झुकंदंद ग़रीबी पांजी शर्म में पयो मरंदो जीअं पर चयदो मेहनत करे खाईंदस तां हुनखे स कयिदा न बिना मतलब सौ रुपया तांखां वठनदव कोन जीअं चयदो न।
न हीअं भई असांजे त हिकु केस थियो आ, ऐं कपिड़ा न हूंदा आहिनि आंटी सिंधी पाण कोई भई पैसे वारा आहिनि त लाईलाही रख ता प्या हिकु-हिकु ॿ-ॿ वॻो, कंहिंखे ॾियनि था ग़रीब माण्हू खे चए थो न खपे असांखे असां नयो भले हिकु वॻो ई पाईंदासीं कंहिंजो लथललु न पाईंदासीं।
अच्छा ॾिसो। हे पंहिंजे सिंधियुनि जी सोच त अलॻि आहे, हा स्वाभिमान सही ॻाल आ।
स्वाभाविक सा जींदस भले पंहिंजो हिकड़ो वॻो ॿि पाईंदस भले फाटल वॻो पाईंदस
अच्छा सही ॻाल आ सुठी आ। उवई पंहिंजी त सिंधियुनि जी सोच त सुठी आये जीअं, जी मारवाड़ी में जिअं पाणे में असां जिय रहिया पि आहियूं न जीअं त असांखे त मतलबु थोर घटि ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आ जींय भई असांं केजे घर वेंदा से त भई पहरे पुछंदा, पानीं लेके आऊं पानीं ले आऊं? अरे भई पाणी लाये पहरे पुछो ईय अलाएं छा प्या वठजो असांजे घर में केरु ईंदो पो ॻालाईंदीं पेरि पाणी जो गीलास अॻियां रख दासीं जीअं हाणे पंहिंजे सिंधी जी पाण आहियूं पंहिंजे ॿार खे पंहिंजो इहो ई सेखारे रख त जीअं पई मांणु पंहिंजे ॿारनि खे चई रखे केर ॿि अचे त पेरि सबिन खां पेरि पाणी ॾियो तंहिंखां पोइ ॻाल्हायो। त फटाट सां पाणी भरे ईंदा आहिनि, त पोइ भई मुंहिंजे केॾी महिल भई मां ॿायर भई व्यंल आ जीअं, त मुंहिंजी साहेड़ी ॿ दफ़ा अची वई त फटाफट सां मुजा ॿारनि पाणी खणी कराएया बोला त ॾाढो ख़ुशि पीए थी, भई तुंहिंजी धीउ ॾाढी सुठी तई मूंखे ॾीसी करे फटाफट सां पाणी खणी करे आ आहियूं। त मां असां त भई इया आ असांजी आदत त ईंय ई केर ॿि अचे त असा भई सभिननि खा पहरे पाणी पकड़ाईंदा आहियूं, पुछदा कोन आयू की पाणी खणीचां छा की न खणीचां।
पाणी खणीचां, हो ई तो आहे भले पीयन, छााहे न पीयन साम्हूं त रखजे। अच्छा हालांकी मारवाड़ी ॿि त खोण पैसे वारा हूंदा ऐन न, रिच रिच कम्यूुनिटी में आहिनि न उहो ॿि।
पर हू पुछंदा ऐन अलाऐ छों हुनजी आदत आहे, पानी लेके आऊ पानी पियोगे? अरे पियू न पियू असा जी मर्ज़ी आ, तव्हां खणी त अचो न घट में घट पाणी त खणी अचो तव्हांखे खीरु थोर था घुरूं असां मूंखे ॿुधायो, असां वरी हा असां वरि हीय
हाणे सभिनी जी ॾिसो पंहिंजी पंहिंजी थिंकिंग आ। जेको जे हिसाब सां हले तो केखें छा पयो कंहिंखे छा था चई सघूं प्या।
पर भई कुझु ॿि चओ मूंखे त सिंधी वणंदा ऐन। सभिनी खां बढ़िया हा पंहिंजी जाती बढ़िया अथवं। मिलन सार आहे, खड़ो ॻाल्हाईंदा, साफ़ सुथिरो ॻाल्हाईंदा मतलबु छल कपट कोने। अउ असां ॿि कंहिंखे मतलबु ईअं कोन्हे कंहिंखे किराईंदासीं या कंदासीं जीअं
न-न-न हू कोई कान्हे।
सभिनी खां बढ़िया मस्त।